हलो!
हा, जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल! केढ़ो हाल चाल?
बढ़िया बढ़िया मज़े में, तूं कीअं अईं?
मां बि ठीक आयां, ॿार ठीक आहिन?
हा ॿार ठीक एन, तुंजा ॿार ठीक तई?
हा बस शुखुरु आहे मालिक जो।
हूं, भइया अची व्यई दुकान तां?
हा आया न, मां रोटीअ बि ॾिनी, तॾहिं त फ़ोन लॻायो तमांव।
अच्छा, रोटी वोटी खाई वरती तव?
हा, मूं खाधी
अच्छा
हा, छोकी सवेल असां झट उथी वेदा आयूं, हूअ बि मुंजो वंश न झटि सुम्हंदो आहे, त उनखे मूखे रोटी
उठे न
हा पो हुनजे करे चईंदा बि इन, पो मूखे बि लॻंदो आ, मां बि जेतरी जल्दी वांदी थी वञा।
इनौड़ीबल
पो पंहिंजा कम कंदी आयां, कॾहिं किताब पढ़ां सत्संग जी कॾहिं पैंजे ऑफिस जो मेल चेक कयां।
अच्छा, हाणे त आर्तवारु ॾींहुं वेंदी न सत्संग?
हा हा अॼु मिड वीक जो हो।
हा।
न कंहिं कैं महिल हफ़्ते में किथे किथे ॿ ॿ बि थींदो आहे न।
हम्, असां बि हाणे अॼु मां चङनि ॾींहंनि खां वेई कान आहियां सत्संग में, त मां सोचां पई हाणे सुबुह जो वेंदमि सत्संग में त असां बि हाणे मां तोसां थोड़ी देरि ॻाल्हाए वठां त पोइ रोटी खाई करे सुम्ही रहंदासीं। सुबुह जो वरी सत्संग वञिणो आहे। वञ न त मजो न ईंदो आहे न ईअं लॻंदो आहे की कुझु निकिरी वियो आहे मुंहिंजे शरीर मां।
भई ॾिस सुठी आदतुन खे कॾहिं न छॾिजे। अगरि हिकु नियम ठहियो आहे जे मालिक एतिरो कुझु ॾिनो आहे त असांखे बि घुरिजे त उनजे लाइ बि कुछ पल कुछ वक़्तु कढूं।
हा सही ॻाल्हि आ। जीअं हिकु माउ पीउ हूंदो आहे, भई ॿार हूंदा आहिनि त ॿार अगरि माउ पीउ खे टाइम ॾींदा आहिनि त माउ पीउ खे ख़ुशी थींदी आहे न। बाकी माउ पीउ जो कर्जो त केरु चुकाए नथो सघे पियो। ईअं ई गुरूअ जो त केर कर्जो चुकाए नथो सघे पियो ही असां हुनजी ॾिनल जिंदगीअ मां उनखे ई थोरा पल ॾेईंदा आहियूं। और ख़ु़शि थींदा आहियूं की मां गुरूअ खे पंहिंजो समय ॾेई आयसि।
हाणे ॾिठो वञे त समय सॼो हुन ई जो ई त आहे।
हा ॾियण वारो बि उहो ई आ न, समय ॾियण वारो उहो ई आ और समय ठाहिण वारो बि उहो ई आ।
असांजे हिन में हेकर सही था चओ, इन ते ई कंहि हिकिड़ो सुवाल पुछियो! की असां ॾिसंदा आहियूं की माण्हू सत्संग में ईंदा आहिनि त सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि के सत्संग ॿुधंदा आहिनि के खालियूं उॿासियूं ॾींदा आहिनि सभिनि जो त मन न लॻंदो आहे त तैं तेे बाबा जी चईं हल ठीक आ मां मञो कि हर कोई माण्हू ओतिरी सवलाई सां सत्संग नथो ॿुधे पर हिकु ॻाल्हि ॿुधायो दुनियादारी जे तपत खां बची त रहे थो जीअं पथर पाणी में नथो गड़े ॻणंदो त न पर थधिकार में त हूंदो
हा वरी असांजे सत्संग में चवंदा थई की ॾिसु जेका आत्मा हूंदी आहे आत्मा परमात्मा जी प्यासी हूंदी आहे और जंहिं महिल असां सत्संग वेंदा आहियूं त असांखे उन आत्मा खे पंहिंजो पति परमात्मा मिली वेंदो आहे ख़ुराक मिली वेंदी आहे त उअ सुकून मिलंदो अथसि हुनखे हुते सुकून मिलंदुसि त उहा चंदी आहे चैन सां हाणेते सुम्हां बि हुनखे हुन रूह खे हुतेू सुक् सुकून मिलंदो आहे त हुनखे बि उन में निंड जा झूटा अचण लॻंदा आहिनि जंहिंजे ॿाहिरि तपिश आहे त ॾिस अॼुकल्ह माण्हुनि जी निंडूं केतिरियूं फिटियूं पयूं आहिनि कंहिंखे निंड ई नथी अचे को हा निंड जी गोरी खाइनि हा चवंदा आहिनि न भॻत चैन सां आराम सां सुम्हंदो आहे विह्यांणो रखी करे और जेके संसारी आहिनि उहे केवल हाय हाय में लॻा पिया आहिनि
सही
कि हाए ई थी वञे, हाए ई थी वञे और मिलणो उहो ई आहे जेको हिन परमात्मा असांजे लाइ सोचे रखियो अथई।
ॾिसां आख़िर त इंसानु ई आहियूं त इंसानु जी फितरतु त सोच ईंदी ही ईंदी छोकी मन लॻल आहे न गॾु। त मन में ॾह ॻाल्हियूं त ईंदिय ई ईंदियूं तव्हां केतिरो बि चई वठो केतिरो बि ॿुधी अचो। पर अमल करण में ऐं ॿुधण में वरी फ़र्क़ु अथव हा थोरो परिवर्तन ईंदो आहे।
अगरि रोज़ु रोज़ु तूं ॿुधंदीअ जेका ॻाल्हि असां रोज़ु रोज़ु कंदासीं रिपीट कंदा आहियूं। त उहा ई असांजे मन में बि वेहिजी वेंदी आहे न मन अगरि अगरि असां मन सां कंहिंजी बुराई निंंदा चुगली कयूं था। त पो मन मुंहिंजो उहे ई ॻाल्हियूं ॻाल्हाईंदो। और अगरि असां सत्संग में वञूं था सत्संग जूं ॻाल्हियूं कयूं था। त पो मन वरी उहो ई उहो ई गीत ॻाईंदो गुरूअ जा ई गीत ॻाईंदो न पो त
न न उहोई कै सभिनि खां वधीक फ़र्क असां जेको पंहिंजी इंद्रियुनि सां ॾिसंदा आहियूं न। ही न साइंस प्रूफ कयो अथई कि असां पंहिंजे अखियुनि सां जेको ॾिसंदा आहियूं हू दिमाग़ में वेही रहंदव जेको कननि सां ॿुधंदा हू तव्हांजे दिमाग़ में वही रहंदव। स्किन सां जेकी शइ खे टच कंदा।
हम्म।
जीअं जिते रस्ते ते वेंदा उई उई आदतूं पइजंदूं वेंदियूं। त पंहिंजी इंद्रियुनि खे तॾे त चइबो आहे कि हिनखे बस में करे रख। त सॼी दुनिया ज़हान जी जंग असां जीते वरति।
हम्म, कल्ह उहे ई चवनि पिया पुछनि पिया कि भई ऐं बिना हथनि जे कुझु खोलणो हुजे त कीअं खोलवो? त पो चयूं की अखियूं खोलणियूं हुजनि त हुनमें असांखे हथनि जी ज़रूरत न पवंदी आहे पंहिंजो पाण खोल बंद थी वेंदियूं आहिनि। कोई प्रयास न करणो पवंदो आहे। और अगरि असांखे बिना मतलब कि ॻाल्हाइण जे बि असांखे हलणो हुजे मुं बंदि करे वेहणो हुजे त असां इशारनि सां बि ॻाल्हाए था सघूं। पंहिंजी ज़बान बि बंदि था करे सघूं। पर अगरि असां चऊं की असां कनि बंदि कयूं बिना हथ लॻाए त कन न बंदि थींदा आहिनि। कननि में आवाज़ ज़रूर वेंदो। पो सुठो अचे थो या ख़राबु अचे थो इहो ख़बर न आहे। छो त असां पंहिंजो मुंहुं बंदि करे सघूं था अख़ियूं गोल बंदि करे सघूं था। पर बिना हथ लॻाए करे कन नथा बंदि करे सघूं।
बसि, तॾहिं त त न ॿुधण वेंदा आहिनि तॾहिं त ॿुधण ते ज़ोर आहे, चवंदा आहिनि की भईया सेवा ऐं सिमरन सां गॾु सत्संग जुड़ियल अथव।
हा, जीअं पेड़ में पौधा लॻाईंदा लगाईंदा आहियूं त बि बीज बि बोईंदा आहियूं। और हुनखे छा चइबो आहे मिटी बि विझंदा आहियूं पाणी बि विझंदा आहियूं। अगरि हुनननि टिनिनि मां कोई हिकु शइ घटि हुजे त पौधो पेड़ न ठही सघे। तो तीअअं ई सेवा सिमरन सत्संग टई इ भक्ती जा श्रंगार आहिनि न।
हा।
तॾीं त भक्ति पूरी थींदी न, भई जीअं पेड़ पौधा बि लॻाईंदा आहियूं केवल असां खाद विझूं और मिट्टी विझूं बीज न विझूं त पेड़ कीअं उगंदो? और बीज विझी बि छॾियो ओ पांणी न ॾींदासें तॾी बि पेड़ न उगंदो।
हिन सां गॾु हिकड़ी ॿी बि ॻाल्हि थव, न त तव्हां ही ट्रे शयूं ॿुधायूं जीअं, हा न की ॿिज बि खपे असांखे, मिट्टी बि खपे, पांणी बि खपे हा न हिकु पौधे जे लाइ पर सभिनि खां ज़रूरी शंएं ख़बर थव छा थव मौसमु।
हा।
जें महिल जंहिंजो वक़्तु हुजे
हा।
ओॾी महिल ई असां अगरि हू ॿिजु पोखींदासीं न
हा।
त हू कोन्हे कबीर साहिब जो हिकिड़ो दोहो की धीरे -धीरे रे मना धीरे सभु कुछु हुए माली सीचें सौ घङा, रितू होवे फल होए।
हा त उहो त हिन मालिक खे सभु ख़बर आहे, न ॾिसु हाणे बि समय आ केहिमल त ॾिसु ऐड़ा मींहं ता पवनि त कुछु -कुछु शयूं बिल्कुलु ढहिजी त्यूं वंञंनि। वरी कित्थे ॾिसु त पांणीअ जी ज़रूरत आहे मींहं जी त उते मतिलबु खेत ती बाड़ी ॾाढी सुठी ती थी वंञे त हिन मालिक खे ख़बर आहे न की कित्थे केड़ी शंइ जी ज़रूरत आहे।
बसि सबुर रखिणो आहे, भई हिकदमि त ॾिसो कोई पौधो ॿिजु लॻाईंदा त न थींदो, तेज़ अचनि बि आहे की भई धीरे -धीरे धीरे धीरे असरु थींदोे, हिक्
हा।
थींदो ई थींदो।
सही ॻाल्हि आ सही ॻाल्हि आ और बाक़ी असांजे छॾिणो कोन्हे को भई पुठिते न मुड़णो आ सत्संग सां जुड़ी करे रहणो आ। और जेतिरो- जेतिरो असां चईंदा आहियूं न की भई जेके असांजी वाणी आहे उन्ह सां जेतिरी असां गुरूअ जी ॻाल्हि ता कयूं त उहा असांजी सफ़ फल ई आ न त त वाणी व्यस् व्यर्थ आ। और जंहिं सांस में सिमरन आहे त उहे स्वांसूं बि अमोलक थी त्यूं वंञंनि। मालिक जे लेखे लॻी तियूं वंञंनि। न त उहे सासूं बि व्यर्थ इनि न असांजूं जंहिंमें असां भॻवान जी याद नथा कयूं हिन भॻवान जो यशोगान नथा कयूं त
पर ख़बर थव इन्सानी फितरत छा थव जंहिं मल ख़ुशियूं मिलन तियूं जहि मल सुख मिलन था, त मालिक ॾाढो सुठ सुठो आहे असांजो दातार आहे ख़ूब शुकराना इनि पर जीअं ई लोॾा अचन ता जीवन में थोड़ो सो बि अगर डाउन फॉल अचे तो त शिकायतूं मुसां गॾु ईएंं छो कई ईंयं छो कअयी
इन लाइ इन लाइ त असां सत्संग वञूं था। ककि भई असां शिकवे खां शुकर ते अचूं। भई जेको हिन मालिक ॾिनो आ, जेको बि रंग असांजी ज़िंदगीअ में भरियो अथई उहो ई असांजे लाइ ॾाढो लाभकारी आ, छो त जीअं थींदो आ भई ॿार हूंदो आहे उनखे मा पी जंहिं मइल बुखार थींदो आ न त कड़वी दवा पीआरे छॾींदा आहिन। त असां हुनखे मा पी खे ख़बर हूंदो आहे कि भई हीअ कड़वी दवा आहे पर ॿार केतिरो बि रोए मूंखे इअ पीआारणी आहे हिनखे तॾहिं हिन जो लाभ हा ईअं ई असांजे मथां बि अगरि कोई अहिड़ी ॻाल्हि ईंदी आ न त हिन परमात्मा खे ख़बर आहे कि हू मुंहिंजे जीवन में केड़ी मज़बूती थो ॾेए, छो त जेके उतार चढ़ाव ईंदा आहिन न इहे मज़बूती लाइ ईंदा आहिन।
न ॻाल्हि त बिल्कुल सही था चओ, ऐं मां त ॾिसंदी आ केहड़ी ज़िंदगी एड़ी ॾेखारे रखो, के जहिंजी ज़िंदगी कि बिल्कुल सुख ई सुख हुजनि, हुन दुख न ॾिठा हुजन।
पाण तूं विञ वंञी संसार में मिलंदीअ न तोखे लॻंदोे सभिनी खां सुखी मां ई आहियां।
सही त चयो अर पाण खां हेठि वारनि खे ॾिसंदासीं न
हा- हा त पोइ ईअं लॻंदई ह हा सही ॻाल्हि आहे।
हीअ सही था चओ, कि पो त वाकई में ईअं लॻंदो आ कि न त मां तव्हांखे ॿुधायो मांव न कि माण्हुनि खे भले पंहिंजे यकीन माण्हु चईंदाअसां हेतरी भक्ति था कयूं, असांखे फल नथो मिले पर पंहिंजी घ पाण में त झांकियूं कि कंहिं मइल माण्हूँ वेहंदा थव भॼन सिमरन ते। पर हुन विहण वारे टाइम में बि मग़ज़ में दुनिया भरियल हूंदी अथव।
हा त उहो ई त चवन था कि भई तोखे कर्म करण तुंहिंजे हथ में थई। ही करम योनी आ न असांजी। कर्म करण असांजे हथ में आहे पर फल ॾियणु त भॻवान कृष्ण चयो थईं न गीता में। कि भई फल ॾियण मुंहिंजे हथ में आहे, मां केतिरो बि ॾियां। मां थोड़ो थो ॾिया, घणो थो ॾिया, कॾि कॾिं असां मेहनत न कंदा आहियूं त असांखे सुठो फल मिली वेंदो आ। कंहिं मइल कंहिं मइल असां वरी महिनत कंदा आहियूं त असांखे ओतरो फल न मिलंदो आहे त असांजी शिकायतुनि जी लिस्ट वॾी थी वेंदी आहे। कि अरे मां त एॾी मेहनत कई मूंखे त फल मिलियोइ कान और ॿियो माण्हू त ॾिस थोड़ो सो कईं त फल मिली वियो। या केरु माण्हू कंहिंजी ग़लत कम थो करे त उनखे कोई फल नथो मिले ग़लत वारो और मूंखे लॻंदो कि मां थोड़ो कयो ग़लत त मूंखे फल मिलयो।
छोकि हिन करे तव्हां चयो न कि असां कर्म जूनी में आहियूं, न- न कर्म जूनी सां गॾु गॾु असांजे जो मनुष्य जूनी अथव न भूत जूनी बि अथव। असां जेका प्रारब्ध कर्म करे आया आहियूं, हा जेकी तव्हां मिसाल ॾिनी न कि केर ग़लत कंदो आहे त बि हुनखे सुठो फल मिलंदो आहे, थी तो सघे प्रारब्ध में सुठा कम कया हुजन!
त सतगुरू त चए थो न, चए थो कि अॼु अगरि तोखे ग़लति जो तुरंत ग़लति फल मिली वियई त ही परमात्मा तोखे रोकई थो कि तूं अॻिते कोई ग़लती न कर।
हा
और अगरि जेकखे भई वॉर्निंग त ॾींदो आहे न ही निरंकार मालिक कि भई तूं चेतन ता तोखे ॾिनी तई क भई तूं ग़ली न कर पर अगर ग़लती गलतीं अ ते ग़लती केरु कंदो थो वञे और हुनखे फल नथो मिले त हुनखे वरी पंहिंजे ईंदड़ समय में जॾहिं बि जॾहिं जीअं थियणो हूंदो हुनजो थींदो। पर अगरि असां अॼु मालिक वारा आहियूं अगरि मूंखे वॉर्निंग ॾेए थो की भई ही त ग़लति कयो अथई त इहो मुंहिंजे लाइ लाभकारी आहे की जीअ मां अॻ ते ग़लती न कया।